हलो-हलो। हलो।
हलो। हलो।
हलो।
हलो। हेलो आवाज आबि रहल ऐ।
हाॅं हलो। हलो।
हलो।
हँ हँ आवाज अबैया।
आवाज आबै ये हम गोर लागै छी।
हाॅं खूब खुशरहूँ। और ठीक ठाक। आवाज नहि जा रहल ये? हँ बहुत आवाज के अखन नेटवर्क के लगैया प्रॉब्लम छै आवाज एकदम नहि अबेया।
हँ आवाज बिलकुले नहि आइब रहल बहुत कम आबि रहलये।
और सब ठीक ठाक अहाँ दिल्लीएमे रहै छियै। हेलो।
हँ हम पूछै छी खाना-पीना बनि गेल।
नै नै लेटसँ कनि बनै छै।
एखन नहि बनलेए।
नै नै अखन नहि बनलै हे कनी लेटसँ बनै छै।
अच्छा गर्मी के की हाल चाल अइ।
बहुत बेसी गर्मी छै आइ ओना भैइर दिन आइ कनि मौसमके अथि खराब छै समय खराब छै आइ। पूरा मेघ-तेघ लागल छै।
एतेय तऽ बहुत गर्मी छै दिल्ली मे तऽते ज्यादा गर्मी लागि रहल छै। बड्ड गर्मी लगै छै। तऽ एते जादा गर्मी लागि रहल छै न लागै छै। हँ बहुत लाइग रहल छै। एखन गर्मी तऽ बारिश के मौसम जेना क देलकैए आ उमस भऽ गेलेैया।
हँ एहन मे और आइ बुझियौ एम्हर गाम सब दिस पूरा ए भरि दिन करीब-करीब एहने छै अखन लगै छै कनि जे पूरा मेघ लागि गेलै हन लगै छै जे पाइन ताइन पड़तै लेकिन पता नै किआ दिनोमे दू- तीन बेर शुरू भेलै लेकिन पड़लै नै। और अहाँके बनि गेल आऽ
कथी आवाज बहुत कम आबि रहल अइ अहाँके।
अहाँके खेनाइ बनि गेल?
नैय एखन नै बनलैया है मतलब ओ बनि रहल छै जे पूरा नै बनलैया। दाइल, भात चढ़ल छलै भुझिया तुजिया।
मम्मी पप पा लग रहै छियै।
हँ मम्मी पप्पा संगे रहै छियै तऽ मम्मी बनबै छथिन। त दाइल भात बइन गेलेन ह सब्जी बनबै छथिन। हँ राति क तऽ दाइल भात सब्जी पप्पा रोटी खाय छथिन। पप्पा टब
तड़ लोक भी भाते राति कऽ खे भैर दिन कतौ बाहर रहल तऽ रातिमे अपन निश्चिन्त सँ खेलहुँ दालि भात।
रोटीेये बनै छै किया तऽ लंच रहल ककरो कियो बाहर खेलैथ तै वजह से।
तऽ खेलहुँ नै तखन तऽ अपन राति क सब एक- एक
हँ राति कऽ सब गोटा बैस केखनो जाबै भात नै खा लेबय ताबै मोन भरेै नै छै
हँ हँ नै से ओ सबके होइ छै एक्को टाइम कखनो ने कखनो अहाँ के भात चा चाहबे करी
हुँ राइत क तऽ दाइल भात बैनते छै, डेली बनेै छै
हँ- हँ तऽ ई होय छै दिनक अपन दिनक ज कोइ कखनो खेतै कोइ कखनो खेतै आ राइत के तऽ एक संगे सब अपन बैस कऽ खेलौं अपन हँ आ टाइम सबके अलग- अलग टाइम रहै छै दिनके
तऽ रैव कऽ बैन गेलै दुपहरिया मे से रहल
हूँ
भात -दाइल जाबे नेै खाउ ताबे नै लागै छै पेट भरलये
हँ हँ जेना लगात जे किछ
हँ किछ नै खेन्नौ है ठीक छै पेट भैर गेल पर किछ खेन्नौं हेै नै एना नै लागै य हमरा
हँ एकटा मोन मना ल यऽ किछ खाय लयसे लेकिन दालि भात एकटा चाही आ नै आ से अधिक अधिकतर अहाँके पुरुक क नै हैत म महिला सब लए इजे बेसी रहै छै हमरा तऽ और अथियो रहैया अनोना मे रैव दिन कऽ रैव दिन कऽ अनोना रहै य तैयो अनोनो मे भात बनाइए लै छियै
अच्छा
हँ हेलो
अहाँ कत रहै छीयै बाहर रहै छीयै गाँमे मे रहै छीयै
हम दरभंगामे रहै छियै
अच्छा दरभंगा
ह-हं
आ साग खाउ साग, भात, सन्ना
हँ साग भात आब त कनी आब कम भ गेलै ए आब त सब् सीजन एकर समाप्त भेल जा रहल
गाँव में आब ओते नै भेटै छय न कम भेटै छय
नहि गामो मे सैह त कहै छियै एकर आब सिजन समाप्त ओ तऽ अथिए सब टाइम मे कनि मेन रहै छय आमके टुकुला जे भेल रहै छय
हूँ
ओहि टाइम मेसँ कनि रहै छय आब तऽ एकदम समाप्त भेल जाइ छय बाजार सबमे कमे भेटत ऑनलाइन सबमे भेटत आब
ह सैह छय एतउ त पटुआ साग ताग भेट तो नहि छै ई छै मम्मी गााँव से सुखा क कनि ल आनै छथिन त ई भ गेलै कि बना लेलौ ओकरे
से चीज सु खा राखि लिअ ओ त पाकत
हँ ओ मम्मीओ तहिना बनबे छथिन हमर सूखा क गांव स ल अनलैथ ओकरा बनेल ओहो खाइ में लेकिन बड़ नीक लागै छय
तिहार के गाम अबैत हेबय
हँ ई मतलब किछु ककरो बियाह तियाह भेलैन या फेर उपनयन भेलय तहने गेन्नौं ओना त नहिये भ पाबै छय बट कमे भेल, मतलब हमरा बहुत टाइम भ गेल ब गाम गेला।
अच्छा ओ पढ़ाइ -लिखाइ के चक्कर मे।
हँ इह भऽ जाय छय, फेर जखन गांव मे किछो रहल। शादी- तादी, लेकिन कथिये रहल हँ। एखन ब्लेनकिट में बहुत दिनसँ, कथी मे?
दशमी सब में। दुर्गा दुर्गा पूजा सब मे।
हँ, दुर्गा पूजा में नहि, हम आइ तक गाँंव के दुर्गा पूजा नहि देखलियै। सुनै छियै बड्ड नीक होइत छै अपना ओत। बट देखलियै नहि आइ तक हम दुर्गा पूजा। हँ मैलाम में, भटसिमर में। कोइलखो मे बहुत नीक होइ छथिन, कोइलख भगवती के दुर्गा पूजा। बट हम देखने नहि छियै, एखन तक, भए नहि पाबै छै, मतलब उपनयन भेल त गर्मी छुट्टी मे भेलै।
कोइलख मे तऽ भगवती स्थान मे नामिये छय।
हँ कोइलख के, हमर नानी गाँंव अई ने भगवती स्थान, बड नीक ओत होइ छय दुर्गा पूजा।
हम एहन संयोग होइया जे दू तीन साल सँ जाइ छी हम। अष्टमी दिन क त भीड़े ततेक रहै छै, लेकिन मौका जेना केना ने केना संजोग लागि जाइए। तऽ दू तीन सालसँ डेली जा रहल, स मने सब बेर जा रहल छी।
हूँ। सएह छै, दुर्गा पूजामे त कमे भ पाबै य, और पाबैन सब मे जे छय से नहिए भऽ पैल, वएह दिश ककरो बियाह -तियाह रहलैन। या उपनयन रहलै, ह तय मे जरूरी भए जाइ छै, पाबनि में त नही भ पाबै छै गाम गेल।
हँ, ओना पाबनि -तिहार गामे घर के चीज छियै।
हँ नीक लगै छय, ई होइ छय लागै छै कि पाबनि छय, एतअ
हँ आ बाहर मे त अपन क लिय एकटा अथी पूरा कऽ लिय, कर्तव्य अय त पूरा क लिय, से बात होइ छय। लोक आब, से त नहि होइ छय, लोक जतय रहै छय ओतहि करय पड़ै। जे क रै के कैरते छय लोक, हँ मोन नहि लगै छय।
हँ एतऽ दुर्गा पूजामे किछु होइते नहि छै। पूजा करू घरेमे, हँ कन्या पुन्य -तन्य पूजन करू बस खतम, अष्टमी क करी लग
ह खोइछ -तोछ भरयके रहै छै तऽ, भीड़- भाड़ रहल अपन।
अपना तऽ तऽ सुनै छियै नओ दिन बहुत नीक होइ छै।
हूँ- हू।
भट सिमरोमे बहुत नीक होइ छै दुर्गा पूजा, कोयलखोमे। कोइलख के त नामी छै दुर्गा पूज ने?
बहुत भगवती स्थान तऽ, अनदिनो भगवती बहुत नीक अथी छथिन उग्र छथिन ओ।
आओर।
ओ भगवती अनदिननो अथथि छथिन, अनदिनो जाउ तऽ अहाँकेँ बहुत नीक लागत। कोइलखमे हमर प फुा फुआ रहै छथिन दीदी रहै छथिन, हमर।
कतऽ कोइलखमे?
कोइलखमे।
हँ कोयलख में बड मोन लागै छै हमहुँ अपन नानी हमरा तऽ भऽ गेल दू साल जेना पर दू साल पहिलू बड्ड मोन लागै छलै उपनयन में गेल रहि हम
मधुके हेत अहाँके
कथी आवाज बहुत धीरे आव रहल य आहाँ के
के हेतत अहाँके
मधु के हमर दीदी हेथिन पैघ
दीदी हती आहाँक
हँ मधू दीदी छै पैघ उनकर चचा क बेटी भेलैन तेसर नम्बर
तो हुनकर अपन चच्चा के बेटी भेलियैन
हं अप्पन चच्चा क बेटी छै
ओ तऽ मधु द हमर अथिये छैथ समबन्धिक छैत पिसियोत बहिनके बेटी भेलैथ
अच्छा पितियोओर बहिनक के
पिसियोत- पिसियोत
अच्छा हमस
हूँ
ह दीदी कहने रहती हम कहलिय चलू ठीक छै देखै छियै
तऽ अहाँ नयए जुड़बे केलियै हँ
कथिमे
अइमे अहाँ नयए जुड़बे केलियै हें
आवाजे बहुत कम आयब रहल अय, बिल्कुले नै आय
ए है
कथीमे गुरु अइमे
कारिया एप हं
हँ एखन हमर दोसर या तेसर बात छै बस
ओ
तेसर छै हमर बस पहिलवला तऽ ठीक- ठाक भऽ गेलै आ दोसरवलामे जे छै से छए मिनट तक
अहाँकेँ तऽ पढ़ैयओ लिखैके एखन रहैत हैत अपन
हं सै भअ जाइ छै मेन कि दिन मे तऽ मेन कॉलेज वगैरह रहल ट्यूशन वगैरह करै छियै तऽ तहि में पूरा
क कथी रखने छियै आ साइंस ताइंस
नइ हमर आटसे छै
आटसे
हाॅं गवर्नमेंट जॉब द्वारे आर्टस राख परलै ने तऽ आटसे स छलैया
अहाँ हुनकर कोन छोटका चच्चाके बेटी भेलियेन
कथी के
हुनकर अहाँ छोटका चच्चाके बेटी भेलियैन
हाॅं तेसर नम्बर चच्चा के
तेसरक ओ
हूॅं तैसर नम्बर चचा के बेटी छैन
ओ।
और।
हुनकर छोटका चचा, मने अहाँसभके जे छोटका चचा ओ जे छथिन। सिन्कू, की नाम छिअनि, हाॅं -हँ, तऽ उह हाॅं -हाॅं ओ बे पहिने हमरासे ओतय अबैत छलखिन।
हूॅं, हुनको बेटी छथिन एकटा। चौदह-पन्द्रह साल के, दीया नाम छै।
हूॅं। तऽ हुनका सभसे पहिने छलए चिन्हहार परिचय, चाहे कोइलिखे जाइत छलियै, तऽ
हूॅं, छोटकाचचा गाँवमे ज्यादा रहैत छलखिन हे ने।
हाॅं, तऽ पहिने गामे रहै छलखिन हाॅं ने, तऽ शादीसे पहिने।
हाॅं छोटका बहुत चचा के बड चिन्है छै, गाँवमें सब।
हाॅं- हाॅं, तऽ
दूएटा नाम हमरा गाँवमे हमरा सभके चिन्हैत छथिन, एकटा विक्रम भाईजी, एकटा बौआ चचा।
आएह?
गाँवमें दूएटा नाम बेसी चिन्है छै लोक! एकटा बौआकका। एकटा विक्रम भाईजी, दुनू के नाम फेमस छै, हमर गाँंव में। ककरो कहि दियौ तऽ पहुँचा देतैथ।
हाॅं जे गाम दिस बेसी रहै छै, तऽ ओकरा तऽ कनि अथी भइये
हाॅं कनि जानै लागै छथिन ने लोक सब।
हाॅं- हूॅं। आ स्वाभाविक छै, जे गाम मे जे रहते तऽ ओकरा सम्पर्को कनि करी नहि चाहिकेऽ लोकके राखऽ पड़ै छै।
ताने लागै छथिन।
नहियो चाहिके राखऽ पड़ै छै, से बात छै, गाममे रहनिहार कऽ, नहियो नै कतेक कहबि कोनो काजे भेल तऽ नहियो चाहीके तऽ ओतय जाय पड़बै करत, गाममे छियै तऽ।
जाबै जान -पहचान नहि रहते तऽ, लोक रखते केना से भऽ जाइ छै।
हाॅं- हाॅं। और सब ठीक ठाक? हलो!
हाॅं, हलो आइब रहल आवाज कहूॅं। हाॅं, आओर सब तऽ ठीक के ठाक। खेनाइ खाय के चाह छियै, खेबे आब।
सबेरे भऽ जाय भऽ गेल जाइय।
हूॅं, अहाँ बना लेलउ, की नइ बनेलऽउ अखन?
नहि-नहि हम आब बनेबे करब गे।
अच्छा बनबे।
हाॅं, लेटके होइ छै, ताहिमे काल्हि फेर काल्हि काल्हि नहि-नहि-नहि हम अपने बनबै छियै, काल्हिखन तऽ मे रैव छियै, काल्हि कोनो ई नहि रहै छै, ओहो
अच्छा हाॅं ई रहे छै, कि जे अगला दिन रैव रहल तऽ आराम से खाउ पिबु सुतू।
बच्चा सभसँ बेसी की होइ छै, बच्चा कऽ उठबाक छै तऽ ओहि सने तऽ सब। आ साढ़े छऽ बजे उ इस्कूल जेतै, तऽ ओ लेटके करबै तऽ हँ- हँ। तऽ उ वन में छथिन, वन में पढ़ै छथिन। तऽ छोट बच्चा छै तऽ, ओकरा तऽ ओकास